हेलो
हेलो
हाँ हूँ की हाल छै
ठीके छै अपने बतौल छी
हमरो ठीके छै की होइ कुछो नै की करै छी
की कारण की खाल छै
खाना चावल दाल भुजिया सब्जी
ऐसन अवाज काहे आबै छै लागै छै की अहाँके तबियत खराब होइ छै ओहिमे
नहि ठीक छै लाइट कटि गेल छै अहाँके की खाना भेल छै
ठीके छै लाइन काट लेेले छे उहाँ भी काट लेलेे छिका
हूँ इहो कटल छै लाइट
बड्डी लाईन काटल छै बड़ी बड़ी दिक्कत होइ छै गरमी भी होइ छै बहुत छै
केतना गर्मी छै से की की कहू
हूँ
आओर सब बत- तैयौ
हूँ आओर सब ठीके छै
घरमे सभ ठीक छै न
आओर सब बोलो छै
सभ की की खाना भेलक आ
भिंडी के सब्जी खाल छै आओर रोटी
ओ नाश्ता भेलक हें
हूँ अभी ना खाल छै बनेले छै बन गेल छै अभी कोइ न खैलक हँ
ओ एतऽ गर्मी हइ की
हँ कि मन नहि आ करैते
हँ ई तऽ बात सहीए केलियै हन
आम खा ले छै
की बजै छी आम हँ आम खाइ हँ आम खाइ खैबे करै छियै आमे अहाँ खानामे आम खाइ छी की
हूँ खाइ छी पर उतना न खाइ छी मन न करले छै पहिले जैसा बच्चा रहली से बहुत खाइ हमनी अब ना खाइ के मन करै छै
हाँ सही बात ओते आम बेसी खाइ के नहि मन करै छै
हँ- ओ
आओर सभ कहल जाउ
हाँ सब ठीके छै गर्मीेके वजह से तऽ कहीं जाएके मन
दिने ना बनैले छियै की कहाँ जयै ना जयै हाँ
इतना गर्मी छै की कहु
हूँ की कहै की खैले छियै
हम उहए चावल दालि खेलिअ ठीक है की कहै छी की कहै छी अहाँ के आवाज नहि आबै या
हेलो
हूँ
हूँ बजियो न अ लाइट कट गेलक खूबी एलक हन एको मिनट लागी लाइट कटै छै तऽ लागै छै की बापरे कते गर्मी छै
बड़ी गर्मी छै बड़ी गर्मी एमे बारिशो ना होके छै
पहिले तऽ आँधी तूफान आय रहलक लेकिन नहि बारिश होलकहन बहुत जगह बारिश भेलक लेकिन हमरा तने तऽ नहि भेलक
बिना भेलक खाली ठण्डा मौसम कर देले छै आओर बारिशे नहि आबेलक
हाँ हम तऽ ओबेरी गाछीमे रहलियै एते आँधी तूफान एलै एते आम सब गिरलै पाकलो पाकलो अ- कांचों सब लइका सब कहाँ से आके एकदम झुण्ड बनाके सभ चुनै लगलै
तऽ ना बोललू
न चुने मे तऽ अपनो घर के लयका सब रहले ओनो से रहलै तोड़तियै केयौ तब ने बोलतियै के ओने एहिस बादमे एलयै अपने सब तनिका चुन अब ओहो सभके तऽ पेड़ उड़ नहि हइ तभिए ने आबल
हूँ हूँ हूँ सही बात हइ तोड़तीयै तबे बोलती आओर सब बताउ का खैले छै
आ भगौलो पर ते ना भागल। उ कोनो नै भागे छै।
ह्म्म बच्चा सब के ते करुवे छै। वे आमला
हमरा कन आज पपीताके सब्जी बना देलक ह भिंडीके भुजिया
-ता सब्जी कैसे बनेले छै
कच्चा पपीता। अपना अपन पेड़ नै ते अपन पेड़ छै ने तऽ उहे मे ऐसे ते नै कहियो बनै छै, लेकिन आज बनल रहलक ह तऽ खएलीये ते नीके लागलक ह ज्यादा, आ कद्दू के सब्जी जैसा। थोड़ा बहुत कच्चा पपीता के बनल छै। ऐसे ही गोल-गोल काट के जैस ए कद्दू के बनै छै ना। लेकिन ए मे सब पुरा मसल्ला उसल्ला, प्याज, लहसुन सब जैसे सब्जी बनै
के गर्मी मस, गरम मसल्ला डाल के बनालै छै, मसल्ला भून के बनाले
ह्म्म।
और कन चीज खएलै छी।
और उहे केला के कोफ्ता के सब्जी और भिंडी के भुजिया, दाल इहे सब।
ह्म्म।
तऽ हमरा नै नीक लागै छै, इहे लागी हम नै खएली।
दाल नीक किया ने लागै छै।
हमरा नै पसन्द पड़ै छै दाल खाय।
कभी नै।
खाय छियै, डाँट सुन के खाय छियै मम्मी से।
ना हमनी के ते नीक लागे छै दाल। गाढ़ा दाल नीक लागै छै।
हाँ। हम सब चीज मे नै खाय के चाहब दाल।
त भुजिया मे कैसे खाय छै।
ई नै कि हम दाल छूबे नै करै छी, लेकिन कभी-कभी नै खाय छियै, जादा हमरा नै ऐसे आलू के भुजिया रहै छै ने तऽ हमरा भात, भुजिया नीक लागै छै, ओय मे दियौ रखल, फिर दालो और सब के भुजिया मे तऽ दाल, चावल, भुजिया। गरम भुजिया रहत ने आलुके आ फेरसे जइसे हम पनीर जैसन काटि क आलूके बनाबै छियै। त ओ मन दाल भात और भुजिया खाइमे बहुत अच्छा लगै छै।
हाँ। तब शहर कब जाय छी।
देखियौ आब ते कुछ दिन मे जेबे करबै।
गर्मी माजा काट के की गर्मी से पहिले आई।
हां दस पन्द्रह दिन देखियौ ने, दस दिनमे चलिए जेबै। अहां बतइयौ अहांके की हाल छै अहांके।
सब कुछ ठीक छै
तब आजकल अहां की करय छी।
कुछो नै करै छी बस बात अपने से करै छै और बैठल रहै छी, कतेक कड़ी गर्मी इतना कि कही जायके भी त दिन मे त निकलेके मने न करै छै।
दिनमे त साते बजे भोरबे रहत ने त उह बेर एतेक धुप निकलि जायत कि की कहू अहांसे।
हुं उं हम अपने के बताय छी। और सब की करै छियै।
एं
अपनेके कोन चीज कोन चीज बनावय आबै छियै।
हमरा आब अबे करै छै, बना लै छियै सब कुछ आब जादा जैसे रोज रोजके खाना त बनाबै अबे केलै, रोटी नहि बनाबै आबै छै हमरा बाकी सब त बना आबे करै छै।
हमरो रोटी न बनाय अबै छै हम रोटी न बनाय ले छी।
ठीक छै अहां कने रुकि जाउ हम अहांके फोन करैत छी।
ए तो